हँ ठीक छियै। ठीक छियै। हेलो ठीक छियै। एखन नहि लागल। हेलो जाय छियौ हम दलान पर जाय छियौ तोहर
हम
हेलो। हेलो। देखियौ हमरा से नेट छैय एतै से हेतय एत हेतै ओ नहि लगतय हेलो। एलय तऽ एलैन अवाज हँ एलै हेलो। हेलो।
हँ हाँ।
हेलोऽ।
हेलो।
हेलो त बैजतो नै छथिन हेलो।
कहै त छी हेलो माँ हँ हेलो कहै त छी। हँ हँ ठीक
खाना सब बईन गेल।
हँ ने खाना सब बनि गेल नहि नै बनलै या आब बनतै। की सब बनेलै हे? हँ झिमनी आलू की सब बनेलै हा बदामक दालि के तर का झिमनी आलू अदौड़ी के तरकारी।
अच्छा। तहन तऽ अहाँ बड नीक खेनाय बनेलहुँ हं बादाम उदल के तड़का झिमनी अदौड़ री और बनेलै ह कनि पोड़ो साग छलय बाड़ी में। ओकरे बनेलहुँ ह नऽ।
ओकरे
हँ कहलखिन पोरो साग बड़ नीक होय छैय।
कहलखिन पोरो साग बर
करोटी साग भूजू तब बनेलियै हन। हुँ रो कुन आदमी छियौ?
हेलो।
हेलो। हँ तऽ पोरो साग बनेलहुँं हँ आ चाउर के रोटी बनेलैहुँ हन। आ तऽ एम्हर आ त कहलखिन कनी की कचरी कहलखिन प्याज कऽ आनलखिन कनि क
कचरी कहलखिन प्याज क तऽ आनलखिन कनि कचरी सेहो बनेब खेब अच्छा पोरो साग
पोरो साग बनेलैउ कनि बदाम फुले लए देलियै। आ उएहमे दऽक पियाज तियाज सब दऽक आ बनेलैउ हन।
किया किया करबै।
हँ।
ह।
हँ तऽ अहाँ की बनेलहुँ हन मड़ुआ रोटी। कि गहुँमक सोहारी।
अङ
तड़कामे तऽ पूड़िये नीक लागै छै पूरी बनेलैहुँ हन।
ह पूरी बादाम मटरके तड़का हँ।
अच्छा खाना तऽ खाना सब बनि गेल?
हँ।
खेल खेबै कखन अहाँ सब केए बजे खाना खाइ छियै।
खेबै कखन अहाँ सब केए बजे खाना खाइ छियै हमसभ दस बजे खाइ छियै खाना।
अच्छा हमहुँ सब एगारह बजे कड़ीब में खाँ लै छियै।
सब एगारह बजे कर
हुं- अच्छा। त एखन अहाँ सब कैऽगोटे छी?
हमसभ छी, दु
हमहुं सब चाइर पांच गोटे छियै साउस छतिन हमर भैसुर छथिन, दियादिनी छथिन ह दूगो बेटी यऽ आन गामेम, इहै ऽ सब खाना।
हुंउं। हं- एत्ते आदमी छथिन खाना -ताना सब बनेबे छियै। एखन तऽ लोक सब बड्ड ऐल छलै हन हमरा घर मे भागवत सब भेल छलैहन। आब सब चइल गेले, चाइरे गोटे छियै। त लेटोसँ नओ दस बजे खाना बनबै छै, तुरऽत बइन जाइ छै। तन अपन पञ्चमी पाबैन अहां के कहिया हैऽत?
दु तारीक कऽ-
हं दू तारीखसँ छी। अच्छा। सोमवारी इहैऽ स करब? सकरांइते दिनसँ?
यैह स हमसभ सकरांइते दिं स करै छि
हँ। हम पूर्णिमासँ करै छियै। हुं, बिदेशर जैब कि नय?
विदेशर जैब की नय? हँ हँ जेबै।
हं अहाँके तऽ नैहरो भवानीएपुर छी। तऽ बड्ड अहाँ जाइत हैब। उगना उगन मतम- महादेव।
महादेव ‌
हाँ। अच्छा तऽ डेली जाइत हेब् पूजा करैलऽ?
हं। डेली जाइ
अच्छा। हमरो न नैहर लगमा छी। ओतऽ स बिदेश्वर बाबा के मंदिर लगे हय छैय। हमहूँ सब जाइ छियै सभ दिना। पूजा करै लऽ।
बड्ड भीर रहै छै बिदेश्वर मंदिर मऽ। हूँ-हूँ कत्- कत्तऽ-कत्तऽ घूमै लैऽ गेल छलौं अयबेर? राजगीर गेल छलौं मलेमास मऽ?
हं-हं गेल छलौं।
अच्छा तऽ राजगीरमे की सब देखलियै।
की सब देखलियै। हम सब ऐब देखलियै- देखलियै ने एक दिन गेलौं घुम-फिर के चेल एलों।
अच्छा आहु सब तऽ बड घुम उऊ खाओ। बड घुमलौं दू दिन, तीन दिन रहलौं पूरा घुम- फिर तखन जाकऽ ऐलौं। और मछरौ बड काटै छलै। बड़ा जंगल-झाड़ सब छलै घिनाल छलै बड मच्छर सब काटेे रहै छलै हम।
साथि में।
हम त रूम लेने छलियै से गन्दगी सब रहे चार दिना मा केना-केना के रहलौं फेर एलौं।
हाँ।
गाँंव में बड पाइन-ताइन सब होई छैय थाल-किच सब सेहो सब छैय। मुन अकच्छ लागे या एते पाइन-बुनी होइ छैय से।
हाँ।
हूँ-छैई।
इमरो सबमे बड पाइन होय छैय।
अहु सबक अच्छा। बाड़ी-झड़ी मे सब्जी सब फड़ल या कि नेय।
पानी र पितात। हांँ-हांँ ऐछ घेराके लत्ती, झुनीके लत्ती, सजमेनके कुमहरके, कड़ैलाा के
हमरा बाड़ीमे तऽ पांच टा घौर केरा फड़ल छले हमर भैंसूर कहे छलखिन, हमर साॅस कहे छलखिन खो। खो तऽ साॅस, भेसुर कहलखिन जे ‌- - लोक कहबो करें फेंक दबौ जा क। एतेक केला फरल छलै एहन।
बड फरल।
बड पाँच टा घोर छले अहां हुं।
हूँ, सब्जी बना क किया नेय खाई छी।
हाँ-हाँ गांव सबम मे एते-एते कचरा सब धरल रहे छैय फेकैयो वला नेय रहे छैय। छ ढेरी ऊपर जा-जाकऽ सबटा फेेकै छिये कचड़ा स। हूं से छैय तऽ विदेश स। जाइ छियै पूजा करै ले भोला बाबा मंदिर तऽ पोखरि मे नहााय छियै, कि अंगना से नहाए सोनाए क जाइ छियै?
हां अङ्गनो स नहा। पोखरि मे आब नहि ने छिये, पोख के पाईन सब अब - खराब भऽ गेलै न पहिले नीक छलै पाईन आबक पाईन सब खराब भऽ गेलै।
नहि हम। हमरा ने पोखरि मे गेलहुँ ओते साड़ी नुआ सब संग मे नेने गेलहुँ ओते अपन नहा लेलहुँ घाट। पर म किचकाच क आब गेलहु। अच्छा तहन कहियौ फेर अहाँ?
कहियौ फेर अहाँ? आओर सब ठीक छै?
अच्छा। तहन की सब कहै छी घूमय फिरै लए नहि जाइ छी धिय पुता सब लगमे बाहर। हँ। बच्चा सब कतऽ कतऽ रहैय?
कतऽ कतऽ रहैया? हेलो हेलो अवाज नहि आब
नै गैए। मैसेज आबै छै कतदुन स।
हेलो।
हेलोउ।
हेलो, हँ आवाज नहि आबैय
अच्छा अहाँके बच्चा उत्तराखंड मे रहैया?
हँ।
ह तऽ चारो धाम नहि जाइ छी घुमय लए।
घुमय लए नहि एखन तक तऽ नहि गेलहु हैं।
किया ने चलि जाइ छीय घुमि फिर लेब।
हमर बेटी एगो जायपुर मे रहै या राजस्थान म। कहै छले खाटू श्याम आबियहे मम्मी घूमय लऽ। कहलियै ठीक छै आबि जेबो एकबर एखन अयय दुआरे नहि जाय छी अखन बड्ड दिया पुता मे पढ़य मे पैसा खर्चा होय छै ना।
खर्चा होय छै ना।
छिय ताहि दुआरे स। घर अंगना सब बढ़िआं नहि छै खसल पड़ल सब छै ओ। कहै छै कुत्ता बिल्लाइर सब घुसि जायत और मूस तुस सब।
हँ।
हु कहियौ तहन अहाँ फेर अपन गामके हाल समाचार।
हमरो गाँवके हाल समाचार ठीके यऽ आब जाइ छी खाना बनाब आइ लेट होइय।
हुं साग तोड़ै ला जाइ छलियए अहाँ सब।
अहाँ सब हँ बड जाइ छलियै हमस काग तोरैइ ला। हमरा सब के तऽ बाधे वन मे घरे दुआरि छी दुरो नय जा हमर सब घरके बगलेमे गाछी बिक्षी खेत पथार सबटा छैलया।
उन्ह तहन तऽ अहाँ सब बड्ड साग सब खाइत हैब।
बड्ड साग खाय छलियै आब लोक नहि जाइ छै। पहिले जमाना मे दोसर बात
हू आम सब तऽ भरि दिन कलम मे टिकले बिछैते रहे छलइ हवा बिहार उठे छले की दौड़े छलियै कलम हमसब।
कलम।
आम बिछै ले, कखनो चारि बजे भोर मे होय छले दू बजे राति समैझ के तखने बिहैर मे दौड़ल जाइ छलियैये।
अच्छा। अहाँ सब के बहिन छियै अहाँ?
हम चारि बहिन।
तखैन त चारू बहिन जाइत
चारू बहिन जाइत हेबे साग तोरय लए बर होइत हैत।
हू।
अच्छा।
बड जाइ छलियै।
हम सभ कहै छियै ने पहिने साग तोड़े ले जाय छलिये, आम बिछे ले जाय छलिये, तऽ हमर बेटी सब कहे छै तोरा सब इएह काजे रहै छलौ ओहि जमाना पढ़नाइ लिखनाइ तऽ रहै ने छलौ, भट लेकिन इहे सब करैत रहै छें।
इहे सब करैत रहै छें। पहिलुका बाते अलग छलै, हां।
गै एगो खीरा रोपि रोप देलियै अंगना मे से बड फड़ै छै तऽ कहैत रहे छै की जे इएह सब करे छले तें ते फड़े छौ, मरा सब बुते कहाँ रोपे छी तऽ होइये कोनो चीज।
बड फड़ैये खीरा। लेकिन तीत हय छै, आधा दिसन से नीक हयत आधा दिसन से तीत हय छै।
हुं। लगले-लगले बड बढ़ैत रहै छै। हूँ हूँ हं।
अच्छा काल्हि संकराति छी ने तऽ ब्राह्मण खायत।
अच्छा, तऽ की सब बनेब।
दालि भात तरुआ पापड, की कहलियै दालि भात तरुआ पापड़ यैह सब बनतै ना बड़ी।
कना के तरुआ पत्ताके खेने छियै कि नहि बड नीक होइ छै तैर लेब। सोन भाद़ मे बड़ जनमल रहैत छै।
हुं।
हुं फुलल-फुलल गेंन्द जेना ओकर तरुआ देखै मे।